हलो दादा जय झूलेलाल केहड़ो हाल आह? जय झूलेलाल ॿियो दादा केहड़ो हाल आ? बस तव्हां ॿुधायो आशी‌र्वाद आ तव्हांजो।
सुठी ॻाल्ह आह।
खणों खाधव? खानो थी खानो थी वयो तव्हांजो?
हा
हा हलो सुठी ॻाल्ह आह। मां त वॉक कयां सुठी ॻाल आ हल तवां छा खाधो अॼ? अॼ मां खाधो मां छा खाधो यार? विसरी वऐ, हा अठे वॻे खाधो हुयो नीं। क जो रात जो कल कल जी गाल् न पुछो त जीत पोहा पोहा इलाही बुख पई लॻे मां पोहा खाधा, वरी चांहि पीती त पेट ई भरिजी वियो। वरी मां रोटी न खाई यार, छॾेसि हिकु ॾींहुं सुभाणे खाईंदमि वरी, ॿियो छा?
सही आ।
ॿियो सभु ठीकु आ घर में? हा सभ बढिया। मत सुठो थियणो खपे। अॼु थी आहियूं होॾे, हा ख़बर आ। तुंहिंजी माड़े वई हुई मां वियो हुयुमि, पापा बि अची विया हुया होॾे ई। वेलो आयो हुयो, और अउं बडी दीदी आई हुई, वॾा माण्हू बि आया भाई। हाणे सुबुअ जो ॾिस केर केर ईदो? हिननि खे इन्फेक्शन ई वठी खणी वियो, इन्फेक्शन सां बिगड़जी वियो हुयो हुननि जो। मुंहिंजे पुट खां भी थियो हुयो नी उहई हिकु मिंट मां ॿुधायां तो बाहर जा रहे हो बाहर, आगे से राईट, यहाॅ से नही जाने देंगे, हा दादा ॿुधायो? हम्म, छा पियो चयें? मांजे पुटखे न थियो हुयो, ॿावीह साल हुनखे बि सैपसिस थियो हुयो सेप्सिस थींदो आए, इंफेक्शन जो बिगाड़ रूप इलाही। हूं इन्फेक्ट इंफेक्शन बिगड़जी वेंदो आए इलाही, शरीर में अऊं ब्लड में वनजी हली वेंदो आ हूं हूं हूं त उह ई थी वियो हो हिनन खे, त शरीर में फैलजी वियो हो पूरो। थोड़ो घणो कैंसर आयो आहे, हिनन जी रिपोर्ट में अच्छा। हुनजी शुरूआत थी वई हुई।
हम्म
किडनी फेल थी वई हुई, तॾी त वरी हिकड़ो जो जेको राइढो हूंदो आ लंग्स, हू डेमेज थी वियो हो टोटल भई हिन करे भई मल्टीपल किलियर थी वियो नी।
हम्म
मथे वारे जी मर्जी आ भई। हम्म, ॿियो काॾे ता वनो अॼ कल घुमण? घुमण काॾे वेंदम यार? कम में लॻल आयां। तवां छा शमशान अचदो छा न मां त कल त न ईंदम, पापा ईंदा कल। पापा ईंदा, अच्छा तूं त तव्हांजी सू सूमर जी छुट्टी छुट्टी थी वेंदी, त त्वां होॾे अच हा सूमर ॾींह वेंदम न हा ठीक आ सुठे में। हूं हा ॿियो छा सांण ही हलदासीं, वरी बाबा जी जी गाॾी ॾई करे। स्कूटी ते वरी घर अची वेंदासी, ॿियो छा? हलो ठीक आ, हे बि सई आ। ॿियो ॿुधायो? ॿियो ॿार सुमी पिया आइन? ॿाहरि छोकरी हेॾे हेॾे हेॾे होॾे घुमे ती। पुट उनन खे उनखे घटि ॾी छोकरीअ खे पो वरी‌ उथंदी न आहे आसानी खां। सुमंदी लेट आ वरी उथण में थोड़ा हू कंदी आ ड्रामा। सुभाणे वेंदा स्कूल ॿार? मां चयो अलाए छंछर छुट्टी छुटी न थींदी आ हिनन जी ॿियो छंछर अऊं अ लास्ट वर्किंग डेज जो थींदो आ उनजी थींदी आ छडी सुठो आहे यार ॿार वञी वेंदा त कुछ सिखी ईंदा ॿियो छा। नोना जी केतरी कोल थी वियन? अलाए हुनजो बंद थी वियो आ हाणे। मां चवांतो चालीहे जी तैयारी थी वई आ? न मां वयो ई न आयां मां अञा ॻलायो आ कैसां बि। न मां वियो आयां मंदिर, मंदिर वए घणा ॾींहं थी विया। वधीक करे मां आर्तवार ॾींह वयो हुयुम हाणे परीअ वरी आर्तवार आ। मंगल ॾींहं न वऐं,? हा हा हा हेठ मीटिंग हले पई। मां मथे चालीहो कयो तव्हांखे ॿुधाई हुई न ॻाल।
न मूंखे न ख़बर आए।